जी।
नमस्ते! की हाल-चाल ‌।
हाँ हम बढ़ियाँ, अपने कहियौ।
ठीके छैय, और की सब भऽ रहल छैय?
बस सामान्य दैनिक जीवन जे छै, सएह भऽ रहल छैय।
अच्छा।
ई बीचमे तऽ गर गर्मी छुट्टी खतम भेलै हे, सबटा सास सब-सबके घुमनाइ-फिरनाइ से देह थाकल छैय। गर्मी छुट्टीमे हम, मिथिलांजलेमे गेल छलौ। किछु कर्तव्यता छलै, उपनयन, मुड़न, बियाह। हम ओहि ओहि सबमे हम रहलहुँ, अहाँ कतऽ गेल छलौ?
हम तऽ गे एतअ हमरा सबके मतलब सासुर छै। ओते छथिन यात्रा पर हमसब गेल छलौ राज पेलेस इ नाम
हाँ राज पेलेस सुनने छी, विख्यात छै।
राजनगरमे हाँ हाँ ओ तै हमसब गेल छलौ हे, बहुत निक जगह छै।
अँच्छा!
पहिले गेलों काली मंदिर छथिन ओते, तै मे गेलौ पूरा सगमरमर के मतलब बनल छै। रहिन काली जी के मंन्दिर!
बाह!
और ओतअ शादी विवाहसब सेहो होइ छै अपन, एकरा भेल। जे घर पर नै केलक, ओ ओतऽ मंदिर मे आबि कऽ कालीजी के मंदिर मे आबि कऽ विवाह केलथि।
अँच्छा! तऽ काली जी के मंन्दिर मे बियाहो होइ छै।
हाँ हमसब गेल छलौ घूमै लेए तऽ होइ छै। हमरो तऽ मतलब इ बात कनि अथि लागल। लेकिन देखलियन जे होइ छलनि या शादी।
बाह! भगवती के तऽ आर रूप जे छै, दुर्गा इसब मंदिर मे त देखने छियै, महादेवक मंदिर मे सुननैहियो छियै, लेकिन इ काली माता के मंदिर मे बियाह पहिल बेर सुनलउ।
हमहूँ हमहूँ सब पहिले बेर देखलियै, साम मतलब हमरो सब के इ भेल लेकिन देखलियैन होइ छलैन या पूरा आन सब जे देने छलखिन ये से सब राखल और विवाह होइ छलैन यैऽ।
बाह।
तै के बाद ओतऽ स निकलौं तऽ मतलब कमख्या मन्दिर छथिन। ओतऽ गेलौं, ओतऽ कि कहै छै? नाइ एतै मतलब राजे में कामाख्या मन्दिर छथिन।
अरे बाह, बाह हमरा भेल कमख्या कामरू कमख्या।
नै नै एतै छत थीन कामाख्या मंदिर ओतऽ गेल छलौं आइ हुनका मतलब मंदिल जैऽ इ छैइन? जे मतलब ऊपरे ऊपरे चलै छैन, ओ सी-सीड़ही महल तक गेल छै रानी के जे महल छलै
ओतऽ त गेल छैन तब रानी अपना महल से ऊपरे ऊपरे आबै छलखिन यैऽ पूजा करै लैऽ जे नी चा हुनका कियो देखैन नै।
अरे बाह।
हाँ बहुत निक छै आ तैके बाद निचा में एगो सेहो सीड़्ही गेल छै, जे सीड़्ही कि सुनै जे छियै कि दरभंगा महाराज के ओतऽ सीधा निकलै छै।
अच्छाऽ, गुप्त रास्ता छियै?
हाँ-हाँ गुप्त रास्ता। तैके बाद फेर गेलौं ओतऽ स निकलौं तऽ दुर्गाजी के मन्दिर सेहो छेथिन ओ तऽ अपन दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा होइयैऽ। खुब धूमधा
अ-अच्छा, कोन बला दुर्गा पूजा होइ छै चैती वला कि शारदीय?
शारदीये-शारदीये। हाँ खुब धूम धाम स ओतऽ दुर्गा पूजा होइत अईछ अपन, सब कियो अपन खोंइछ तोंइछ भरै छाईथ। बड्ड भीड़, एते भीड़ कि लाइन लगाकऽ मतलब खोंईछ भरऽ पड़ै छै, बहुत भीड़ रहै छैं। तैके बाद फेर ओतऽ से निकलौं तऽ हनुमान जी छथिन, एगो मंदिर छैन हनुमान जी के
हँ।
बहुत बिसाल, एते विशाल की मतलब खूब आ ओ सुन मतलब भूकम्प जे ऐऽल छले एक बेेर तैइ में खैस पड़ल छलखिन यैंऽ।
अच्छा।
हँ तऽ खैइस जे पड़ल छलखिन ये तऽ ओनते छथिन खसल जे मतलब पहिले खसल छलखिन यैऽ। आ ओहैऽ मतलब ओहने एगो फेर मूर्ति बनैऽल गेलैन यैऽ। ओहैऽनते जेना छेलैन या तेनाहिते खूब पैघ। आव जे खसल छलखिन से खसले छथिन।
तऽ हुनकर खसले रूप में पूजा होइ छान?
हँ, ओ ख-एगो खसले छथिन आ एगो फेर नया बनैऽल गेलैन यैऽ।
हँ पहिल-पहिल स्वरूप में।
हँ-हँ जे पहिले हुनकर स्वरूप छलैन, ओहैऽ में एगो बनैऽल गेलैन यैऽ फेरो हुनकर पूजा होइ छैइन, ओ जे खसल जतिन हुनको लोग परणाम करै छै, लेकिन ओ ओन्ते छथिन। ओ हुनका मतलब एते बिशाल छथिन एते अथी रूप छनि कि कोई उठा नहि पयेलै हुनका ताहि दुआरे ओ अन्ते रहि गेलखिन।
अच्छा।
आ उएह हनुमान जी के म मंदिर के बगल में मतलब झील यए जेपर नाँव के सब सवारी अपन करै छथि घूमयै लऽ जे आबै छथि।
हँ हँ बोटिंग सब छै।
हँ हँ घूमय ले सब आबैया। तऽ एतेय मतलब की होइत छै प्रसिद्ध जगह छै कि सब आबैत छथि ने एक जे मतलब नया सालमे जे देखबै एतेक भीड़ रहैत छै एतेक भीड़। सब मतलब पिकनिक मनबै लए आबै छै एतऽ ने सब कीयो।
बाह तखन तऽ बच्चा सब के सेहो नीक लगैत हेत
बड बडे खूब खूब नीक लागै छै। की बच्चा सब के तऽ आऔर मोन लागे छै मंदिर मे छोड़ि दियौ तऽ खेलते रहि जेते पूरा दिन। भइर दिन उहएह में लोग सब रहते बीजी।
बाह आ प-पैघ लोक सब के तऽ सबटा भगवान भगवती छथिन ओहि मे मोन लागल रहता।
पैघ लोग पूजा सब करू सौंसे। अपन नाव पर बच्चा सबके सेहो मोन लागल घूमऽ ल पैघ लोक के सेहो मोन लागल नाव पर। सब कीयो अपन घुमलथि बढ़ियाँ से। जगहे एहन छै हम तऽ गाम मौका मिलत तऽ अहूँ एक बेेर आयब देखब में बहुत
निश्चित निश्चित रूप। से सब सँ बेसी हमरा एक बेेर फेर ओ बताउ न अहाँ जे ओ कहलियै। इहो मंदिर मे ऊपरे ऊपरे जे रास्ता छै भग रानी जे अबै छलखिन पूजा करय लए तऽ ओ अखन अखन सेहो वएह स्वरूप। मऽ ओ मऽ ऽछै।
हँ उएह मंदिर हँ उएह उएह और हुनकर ओहि मत ऊपर दऽ कऽ जे जाइ छैय तऽ रानी के मतलब महल छै। तऽ ओहि में रानी के कोहबर घर ताहिके बाद की कहै छै सुतै जे छलखिन या से जतऽ विध। सब भेल छनि सबटा छनि मतलब ओनैहिते। ओर आङ्गन जे छै जतय विवाह भेल छनि आङ्गन में शीत एखन तक ओनैहिते छथिन। तुलसी के पेड़। जेना अपना सबके आँगन मे तुलसी नहि रहै छेथ तेनाहिते पूरा ओनाहित की छथिमे तुलसी सबकिछ ओनैहिते छै। ओ नीचा एहि दुआरे नै उतरै छलखिनहे कि लोग देख लेत तयह दुआरे ऊपरे ऊपरे चलै छै ह्म।
ओकर जगह श्रेष्ठ छलन तऽ ओते सही मे सबके भी बीच में ने केना औथिन पर्दा प्रथा छलै अच्छा ओ महल सब जे छै पेलेस जे छै से ढहल ढन मनायल छै। कि नहि पूरा मेंटेन केल छै।
कहलहु नै कि भूकम्प जे एलै जाहिमे हनुमान जी के ओ मूर्ति खसलखिन। वोहय में मतलब कनि मनि ढन मना गेल छथिन आब एतऽ अथी के कमी सेहो छै कोई करै वला छै नहि तऽ आ कनि जंगल जेना पूरा।
अच्छा मतलब देखरेख के देखरेख के अभाव छै।
हँ- हँ कनि छै अभाव, लेकिन शिव मंन्दिर मे मतलब पूजा सब होइ छै, ओ सब बहुत बढ़िया से एकदम नीक जेना छै, जे म जइमे पूजा होइ छै। लेकिन एम्हर जे मतलब हुनकर नौ लखा, नौ लाख के जे महल छै। से सब जे छैन, ओय सबमें कनि जंगल जेना देखै छियै। आ कनि ढन मनेलो छै। लेकिन एनहर जे काली मंदिर कहलहु, कामाख्या मंदिर, दुर्गा मंदिर, ई सब पूरा बढ़ियां से साफ एकदम, बहुत बढ़िया, तऽ पूजा करै छथिन ने सभ केओ, हनुमान जी के मंदिर, ई सब एकदम जाय लय। लायक छै, नौ लखा जे छैन से कनि- मनि ढन मनायल छै।
हँ।
देख कऽ बुझाय छै, आ जंगल सेहो भ गेल छै, समय के साथ। कनि देखरेख के कमी छै, ओना सीआइएसएफ के कैम्प सेहो छै बगलमे। ओ सब देल गेल छै, देख-रेख के लेल, कियाकि समय बहुत खराब छै ने, देखे ने छियै कखन चोरी की होइ छै, नै होइ छै।
हँ, लेकिन एह में सरकार के इकर संरक्षण करबाक लेल, किछु उपाय करबाक चाही। हँ, ई सब तऽ धरोहर भेलै ने, अ -अ अबैय वला पीढ़ी जे छै, ओ केना बुझते जे एत की छले।
सही अछि करबाक कि चाही, आ अखनो बहुत दूर- दूर से लोग सब आबे छेत। बहुत दूर - दूर से लोग सभ आबै छैथ, देखय लेय। आब की भेलैया, ओढ मतलब आगा बढलेये आसपास। खाय पीएबे पीबे के सेहो बहुत सुविधा दऽ देलकै ये जे, केओ एता तऽ, मतलब रहता खेता -पीबता अपन सब किछ।
हँ, हँ -हँ। रोजगारोके साधन भेलै, लोग सभके रोजगारोके साधन भेलै।
हँ -हँ। ओर किछ मतलब खरीदबाक हुए, सेहोसभ चूड़ी- लहठी जेना अपन सभके होइएा
हँ अपना सब के तऽ ई छै, जे कोनो मंदिर जाउ घुमे लऽ भगवान! भगवती के स्थान, तऽ ओहिठाम से नै किछ तऽ चूड़ी सिन्दूर किनबे टा करी।
बिलकुल- बिलकुल! सेहासभ सब किछ मिलै छै, बहुत बढ़िआँ जगह छै।
वाह।
और अहाँ गेल छलहुँ कि नै कतो?
हम गेल छलहुँ पिछला साल मिथिला हाट।
अच्छा! हुँ।
मिथिला हाट गेल छलहुँ, ओहो मध मधुबनिए जिलामे छै। हँ, केहन लागल अहाँके?
हमरा तऽ बड़ नीक, बहुत नीक जगह छै ओहो! ओतौ तऽ होइया नाव के ई सब। ओत तऽ सबसे मेन तऽ भनसाघर जे अई।
वाह! अद्भुत छै।
हँ, ओ हँ ओ त ओ तऽ एकदमे अदभुत छेबे करै, ओहिमे सबसँ तऽ छै कि, हाथ से बना कऽ सँ खुबै छथिन खाना, ओ बहुत नीक छै।
आ अखैन तक ओसब मिथिला के संस्कृति के पालन करैत, ओ जे महिला सब खेनाइ स्त्रीगण लोकनि बनबैत रहै छथिन एकदम घोघ तोघ केने, हँ फोटोओ खींचे काल मे कहलियनि, अनुमति लेलियनि यै अहाँ के फोटो खींचब एकदम घोघ तनने, एकदम बड नीक लागल देखै में हमरा। आ आब हमरेटा नै, हमसब तऽ बुझिते छियै अ बाल बुतरु के लऽ के जे जाउ तऽ ओ सब देखलकै उखैड़, ढेकी जैसे चाउर कुट कुटल जाइ छलै, माँ ई की छियै तऽ बतेलियै जे एहिमे पहिने चाउर कु कूटल जाइ छलै, अहिना जांत छियै एहिमे पीसल जाइ छलै। से सब बड नीक लागल। बड नीक बड नीक, हँ आ खेनाइ के जे सचार दै छै
हुम्म हुम्म, बड़ नीक मकई के रोटी ई तऽ अथी की कहै छै चाउर के रो
मड़ुआ के रोटी हँ सबटा, मत सबटा पारम्परिक चीज सब, देहातक चीज सब गाम घर के के चीज सब। सबटा उपलब्ध रहै छै एकदम सामनेमे बनबैत बड नीक छै बड नीक छै आ कनि आधुनिक कनि आधुनिक भऽ कऽ देखबे घूमबे तऽ स्विमिंग पूल ई सब सेहो छै।
सेहो छै हँ हँ, आ बच्चो सबके लेल छै न ट्रेन बनल छै छोट
हँ मेला जकाँ ओ छै घुमयवला ला अहाँ जं थाकि जायब त टॉय ट्रेन जकां छै ओहि मे बैस के अहाँ दर्शन कऽ सक सकै छी घुमि सकै छी चारो बगल सेहो हमहुँ बुलैत -बुलैत थाकि गेल छलहुँं तऽ हमहुँ ओ छोटका ट्रेन जकाँ जे छलै बच्चा सब छले संग मे ओ बुलै मे ओकरा सबके दिक्कत होइ छैले तऽ हमहु ओहि मे बैस के एक चक्कर लगेलहुँ नीक लागल।
एह हमहुँ सब बैसल छलहुं हे ब बच्चा सङ्गे अपनो लोक घुमि लैये।
हँ ओ पोखरि जे छै बीचमे ओ अद्भुत छै, ओतऽ अहाँ साँझके बैस जाउ हँ हँ नौका हँ नाव के छै व्यवस्था, आ साँझ में त आर नीक लगैत रहै छै।
हुं हबहुत नीक सा हुम्म
ओहिठाम एकटा कंसर्ट जकां सेहो होइत रहै छै कोनो -कोनो कार्यक्रम सब
हँ रैव रैव कऽ रैवकऽ।
आ।